बबू गुड मॉर्निंग केहन छी
गुड मॉर्निंग ठीक छै अहाँ की करय छियै
कुछ नहि बड काम भऽ गेल छलै राति जे मटन ई सब बनले उएह सब पर तन सब धोलियै है चूल्हा तर साफ सुथरा केलियै य खाना एनी बनेली य नाास्ता
ओ ताहि दुआरे राति मे नहि बतियलियै
न रतमे तऽ ह कनी लेट भऽ गेले खााय पिये साढ़े दस में तऽ हम खेबे केलियै
ओ तऽ केतेक बजे स्वीट रहै छै
सुतै छीिय एगारह बारह बजे एगारह बजे
ओ यहन बनल छल मटन
मटन तऽ नीके बनल छलै बड्ड नीक बनल छलै खराब मसालासभ देने छलियै ने त साद नीक भए छै बड टाइम लागि जाइय होटल मे
चल की खतम होगा
बच्चन छलै दू पीस तऽ हमर ई खेलखिन हेँ हुनका राइतो में आ भोरो में चाही दू बेर इ खाय छथिन
ओ बौआ काल्हि कोान छल खा ल खेलक
हँ खेलकै सुखल भात जे खेलकै कनिको रस मे लागि जाइ छलै क बड तीत ओकरा लागऽ लगे छलै पानि पं ची लइ छैना तीत तऽ जाददा हमस नहि बनबै छियै
हू एखन की कर छै
कुछ ने एखन करे छी बरस तरस के लिए ने आब नहा ए ले जेबे
ओ आइ कपड़ा नेदबै रौद उगल
नहि रौदा कते है काल्हि के कपड़ा सब तऽ सुूखबे नहि केले धऽ देने छलियै उतार कऽ फेर अभी हवा चले छलै तऽ बाहर निकालि देने छियै एगो दगो बौआ सुसु केने हय राति में से सब अभी खीचे के हे ते जाय छै नहााय ले तऽ फीच लबै
ओ हू खाना की सब बनलिय
खाना तऽ बना देली आलू परवल के भुजिया बना देलीै काल्हि के सब्जी दालि सब बने ओते रहि गेल छलै ते फ्रिज मे धऽ देने छलियै
ह
हू त आ इनकर चावल बनेलियै हे तऽ ई चावल मिीट खेलखिन ह लंच रोटी दही भुजिया धऽ देली ह ओकरा बाद आ तऽ कहि द उ दइल तऽ हेबे है
हूँ
अ फेर अभी चावल बादमे बने
ह
भ
कतेक क हब
ओ दादा सब बतियाइ छै अपन
ओ तऽ दादा घरे पर छै हँ
नहि दादा बाजार गेल छथिन ओतऽ के घर सब पेंट करबे के छलै
ओ अच्छा बाजार मे जे घर हयत से रंगबबैत छियै
ह ओहि ले दादा बाजार गेलखिन
ओ ओहिपर रंग नहि भेल छल की
भेल छै ऊपर मे टाइलस लगे है ने
ओ
रेंनटर सब खाली भेलै एगो केलकै तऽ ओकरा ओर नीमन से तैयार क के तब टाइ लगा के तब दि के
हँ हँ
अहाँ कहू ने की सब भेलै अहाँके
हमर सबके कथी कहु अखन तऽ कथो नहि भेलै काम नय भेलै अखन खाना सब्जी भी चढ़ल है
हँ तऽ बर बजार के आदमी सब लेटे रहल छै
हो ई खाली बड़ बदमाशी करै हे अभी
अभी तक छेबे छथिन नहि गेलखिन ह
नहि बजबै छलै मम्मी तऽ अथि कहलखिन हम नहि जायब अखन चार बजे टयूशन य चार दिन से टयूशन नहि जाइ
ओ
तऽ कहल कनि देर मे जायब तऽ कपड़ा पे है कहै है हम नंगटो रहि लेब कपड़ा न है मम्मी कहल आबि जो तऽ नहि के नहि हेबी तऽ कह हम नगटो रहि लेब
अहाँ अपन वला दऽ दियौ ने पेन्ह लेथिन
हँ तऽ कहै हम कथहु पहिन लेब भये जेते हमर पेनते ओमे
तऽ अपन पप्पा बला दऽ दियौ
तब बच्चा है तऽ केने हेतै
कते बच्चा छथिन कुछु तऽ लम्बा भइए गेल छथिन
हँ तऽ ओते थोड़ी आ
हँ
हूं तऽ ई ई दोसर नम्बर हे
की बजलियै
ई दोसर नम्बर है
हँ हो यै किया ने के कुछ बात होइ है तऽ ओ सब हयट जाय
ओ कइले
पता नहि सिस्टम सब अपडेट भऽ रहल छै ने
ओ हँ तऽ फेर अहाँ फेर अहाँ के अलग अलग आई डी लगबऽ पड़त पाइ जेना एकेटा कॉल बतियेबै तऽ कते पाय मिलतै
न य ई सब बतियब बादमे एने केना बतियेबै सब
अच्छा
ह आ अहाँके अभी कोइ छै सबमिट केने छै ओ सबमे से कोइ चेक नहि भेलै अभी
सब पर चेकिंग देखाई है लेकिन पूरा नहि भेले
पूरा नहिथ मने जे पेमेंट के अथी छै ओहिमे आगे कुछु नहि लिखल ह
नहि कथू नै छै
ओ अभी नहि च चेक भेल
हुं हुं तऽ अहाँके कोन फोन है कोन कम्पनी के
हमर तऽ मोटरोला छै
ओ हमर इ हमरे हँ देखने रही
अहूँके मटरोले छै
हँ हँ कत कना अके
ओ बेर तऽ अठारह हजार मे लेने छललए डेढ़ साल मिलल हैभ तूे
ओ
ह
हँ अच्छा हमरो
बाहार टिक दै छै कले छलियै सोचने छलियै आइ फोन लेबे एप्पल के लेकिन ई तऽ टिक ही नहि दय छै इहो फोन के सब फोड़ फाड़ कऽ धऽ देने छै
ओ तऽ बौआ मोबइल देखे हे
हँ देखै है नहि चल है तऽ पट पटूक दै
ओ हँ हँ एनैथे करब
नहि चलह बस मोबाइल के पटेयके दय
हुँ ऐनाहिंते करै हय आओर तऽ अहाँके बहिनो कोनो काम करैत छल पहिले
की बजलियै
अहाँके बहिनो पहिले कोनो काम करै छल
नहि काम कथी करते इसकुल मे पढ़बै छलै ओ
ओ इसकुल मे कते पाइ दै छै
नहि जे छलै लोकल इसकुल छलै नजदीक के नजदीक के इसकुल मे त दै छै तीन हजार क कत दै छै र ओत नहि कनफर्म छिय
हँ हँ हँ
ह
ह
आओर कुछु कहियौ
आओर सब
तऽ ई अपने जेथिन कि हिनका लै ल को एतै अभी के
नहि हमम छोड़ ल जब क होतै
ओ अहाँ जेबै
हँ हँ
दादी उठलखिन क सुतले छथिन अहाँके
उठल छै बैठल छै बहुते देरसँ आब कोइ पिट्ठी दुखााय छै तऽ नीचा सुतते
ओ बड कष्ट भऽ गेल छै होल फूलके एकर नजर लगली छै एते दिनसँ मने बुझियौ तऽ पड़ले छथिन
हँ तऽ एक साल होय बला है आब तो नवम्बर क दिसम्बर नवम्बर मे
इह तऽ कहै छी एक नजर लगलै उन कर
हँ
नहि ठीक होइ छै
सबकुछु तऽ ठीके है लेकिन खाली चलिए नहि पाबैय
ब
हू
हँ
हू हँ हँ पैरे नहि काम करै
हँ हँ
तऽ अहाँ एखन नहि खेने हेबै
नहि कौआ बुझने छियै कटहर के जे होइ छै पाकल
हँ हँ
आ
हँ बुझै छियै बोलू ने
उएह छलै दीदी देने छलखिन एक कटोरा भरि कटोरा ओहिमे से कुछ खेलियै हा बुझियौ ने सभ आम जाइ छी सड़ि गेल हे कोई खेलकै ने से पैक पैक के जाय छी सब उठा के फेेक देबे झूठे के रखल है घर में बजार
आम की कटहर
आमो छै कटहल तऽ खेलियए कौआ आ जे आम छलेया से पैक पैक कहे सब करिया करिया सड़ि गेलै कोइ आदमी खेलखिन नहि आ सब बुझियौ फेकेते आब उएह कहलियै फेेक दै छी बजार रखल रहती कयलै
हूंम्म हँ सेहो ठीक छै तऽ कोइ ने खाइ छनि।
खाय छथिन जखन मन होइ हय तखिन खाय छथिन
ओ
सब पाकि जाइ हइ एके बीर आ हँ ये महंगा तऽ छै अब तऽ खत खतम होइ पड़ एलै ने सीजन आब सीजन खतम हेतै
हँ हँ हँ
हँ आब तऽ आम के सीजन खतम होय पर चलि एलै
हँ तहि दुआरे महंगा दै छै
अ की कहली
तहि दुआरे महंगा भऽ गेल यै
हँ कुछ समय आउर चलत त ओकरा बाद खतम भऽ जेत
हूँ तऽ अनु के ननद के असाम मे अपन घर हय
हँ अपन घर छै अपन घर बहुत दूर मे उ लोक के जमीन छै अपन घरो छै तब अढ़ाई अढ़ाई कट्ठा चारि भाई मे सब चारो भाई के जमीनो छै बुझियौ
ओ तऽ कथी कहै आसाम मे मतलब केना असामे मे रहैत छलै हय तऽ बिहारे के ने
बिहारे के छै हुनकर सासुर कोनो नौकरी मे छेलखिन तऽ ओ अपन पूरा प्लॉटे बहुत दूर मे किनने छथिन तऽ चारि भे बेटा के सब के अलग अलग घरो बना देने छथिन अढ़ाई अढ़ाई बिघा सब के आगु मे जमीनो परै छै
ओ तऽ तऽ पहाड़ी इलाका है न ओनी
पहाड़ी हय लेकिन ई लोग जत्त रहै छथिन ओतऽ मोहल्ले सबटा एके छै
ओ मतलब एनाहिते
पहाड़ो सब छै ओने हम गेल छलियै घुमने छेलियै
ओ हँ पहाड़ पर गेल छेलियै
उंम्म बड्ड ऊंच छलै सीढ़ी सब दैल छलै चढ़ै वाला गैल छलियै
ओ केना चढलियै